हेलो।
जी की हाल चाल यै?
ठीक छै।
ठीक छै।
हँ।
गर्मी केना यऽ एखन?
गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ि गेले छै, इस बार।
आ हालत खराब छै, तब गाव गेलियै बलुआ
हँ, हँ, गाव गयने रहियै एलियै कल्हे। हमर सभके गावमे ने हँ, पूजा रहे उ गावमे हमर अरदरा पूजा।
अच्छा अरदरा रहा त गर्मी केहन रहै गावमे ये।
बहुत बहुत ज्यादा गर्मी रहै।
बहुत।
गावमे हँ, बहुत जदा गर्मी रहै।
बारिश तारिश नहि भेल रहै कि ओम्हर।
नहि मेघ लगाबैत रहै शामके लेकिन धूप बहुत तेज।
अच्छा, अच्छा, हँ। नहि एते तऽ हमरा सभके बारिश होइत रहै आ बारिश जब होइ छै, तऽ कनिटा मौसम तऽ बढ़िआं भइए ने जाइ छै। बारिश जेबो होइ छै, तऽ ओते अहाँकेँ बिल्कूल ने भेल रहै बारिश
बारिश नहि भेले रहे लेकिन शामके जे छै ने मौसम ठीके रहे रहे। शामके लगैत रहै कि जेना पानि पड़तै। आ लेकिन सुबह फिर वही दस एगारह बजे बाद बहुत ज्यादा धूप आ जे दिन परसु। पूजा रहै।
हँ।
परसू अही दस एगारह बजेके लगभग वही पूजा भेलै। वकरा मे जे छै, हमरा सभके गोसाई घर छै, वहाँ पे
अरदरा पूजा रहै छै, ओकरामे झाँप दै छियै, हमस गोसाई मे ओकरा मे ह। कपड़ा रहे छै, लाल कपड़ा ओकरामे घुघरु रहे छै। आर हमर जे माछ छै, उ जे छै ओकरामे पिठारसे देखलिये पूरा भगवान के गोसाै। देलकै छाप ओकररा बाद सिन्दूर के देलकै टिका ओकरााद खीर बन छै एकरा मे खीर हमरा सबके गोसाई के खीर चरहै छै बहुत के हँ बहुत के पूरी तूरी चढ़ै छै कि हमरा सबके गोसाई मे खीर चढ़ै छै कटहल के कुआ भेले आम ओ काद केलाा
तऽ ई पूजा ई ई पूजा अहाँ सब अपने से करै छियै कि पंडीजी आबैया
नाय ई अपने करै छी बाबूजी छै ने वहि मतलब मतलब मर्दे करै छै एकर पूजा हँ मर्द ही एकर पूजा करै छै हँ माँ सब कुछ करलकै खिर खीर बनेल के अलग से चूल्हा में ओकाबाद प्रसाद मतलब ई सब चढ़े छै आ ओकरा फेर बाबूजी एयलखिन त ओ पूजा केलखिन ओकर
ह कते देर चलल रहए पूजा
आ तैयो लगले दू घंटा त अढ़ाई घंटा त लगले पूजा मे क एक कथा विस्तार से करै छै ने हँ नियम रहै छै करके ने बहुत नियम रहै छै पूजामे
ह एहिमे अथियो चेंज छै सिटी घर के झाँप झाँप और अथी ओकर कपड़ा चेंज होय छै ने पे छै
चेंज भेलै ओकरा झाँप नया लेलकैन बाजार से खरीद के तब ओकरा हँ बाबूजी ही पर लगेलकै ओकरा ओकर बाद जे छै की कहै छै केलाके पत्ता हमसभ प्रसाद चढ़ाबै छियै
हँ ह
हँ बहुत गोसाईमे सब जगह केला पत्ता दे के ओकरामे खीर वही प्रसादसँभ केला आम कटहल ईसभ चढ़ेलकै ओकर बाद अथी गाँंव सबमे भी कहल जाइ छै प्रसाद आ खायल जाय तऽ गाँवमे सब शामेके एलै क कि दुपहरके टाइममे बहुत धूप रहै ने फेर धीरे धीरे करके सभ अयलै हँ
ओ अच्छा त प्रसाद मे अह खीरे देल जाय छै ने
हँ खीरे दै छै आ ओही प्रसादमे केरा कटहल आम ई सब मिठाई लड्डू तडू नहि चढ़ै छै ए गाम मे मिठाइ कुछ भी नहि नहि मिठाइ नहि चलै छै गाममे मे छैखीर
अच्छा
त वही बन
आ खीर केला आओर आम आम के मौसम छै एखन तऽ आम आम त एखैन
हँ हँ अ कटहर के कोआ भी देलकै रहे हँ ओ भी हँ हँ ओ भी चढ़ै छै प्रसादमे
अच्छा ओ ह कटहलके कौआ भेल एखुनका समयमे आम आम भेल आम तने ताजा छै त आम
मिलबे कर छै हँ कटहर के भी समय छै ने अभी हँ त हँ ह हू
घर से केम्हर लागल ये कटहल गाछ अहाँ के
कटहर के कटहर के गाछ लागल ने छै ने खरीद के लेलकै बजार
खरीद कए
हँ हँ गाँवमे खेद के ह सब फालूल लेलकनि रह दूध एक दिन पहिले मगेने लियए चावल तावल सब एक दिन पहले ओकर बाद एकरा पिठार पूरा अथी सब मोखा सब पिठार पड़ै छै तऽ एगो हँ त सबेरे पिठार मा पीस के नहा सोना के पूजा के बर्तन सब मल के तब ओहिठियाँ कऽ पूजा करल जाइ छै नियमसँ
अच्छा
आ हमर गोसाई जे छै ने किचने मे छै बनल रोसोई घर मे छै ने ओकरे मे बनल छै हँ हँ किचने मे छै बनल घर से मतलब बाहर रहै छै पूजा रूम ई नहि कि रूम रूमे मे रूमे रूम से बाहर अलग रहे छै गोसाईं घर
अच्छा मतलब अथी के घर के छत आ अहाँके रसोई घर के छत जुड़ल नहि
नहि जुड़ल लेना ची तऽ अलग रहै छै
हँ सब गोसाई घरके अपन अलग अलग अथी छै परम्परा छै नियम छै नियम छै बहुत जगह तऽ देखै छियै सम्मिलिते रहै छै
हँ भोजा सम्मिलित रहै छै लेकिन गोसाई घर जे छै ने अधिकतर आदमी सबके ने अलग ही रहना चाही हँ तऽ हमरा सबके एक चीज छै कि गोसाईं घर मे ही हमरा सब के अपना खाना उना बनाबै छियै ओते खाइ छियै भी हँ कुछ नहि छै वहाँ नहि खाना छी वहीं खाइ छियै भी
अच्छा हँ रसोई घर मे ही अथी ये अहाँके गोसाईं घर ये तब ते मीट मीट मछली नहिये बनेत
नहि नहि ओकरा मीट मछली नहि ने अहाँं मछली खाय सकै छी बाहर मे घर मे मछली मिट कछु नहि हमरा सबके मुर्गा नहि चलै छै अंडा नहि चलै छै हम सबके गोसाईमे
अच्छा तऽ मु मुर्गा अण्डा नहि चलैए तऽ मीट मछली खा सकै छियै ने ओतऽ तब कीचनमे
नहि नहि वहाँ पे तो गोसाईं छै ने नहि वहाँ पे तो मीट मछली नहि खाए
अच्छा ओ मतलबमे मीट मछली वगैरह
हँ मीट मछली खाना चाह कही बाहर घर के बाहर खा सकै छी लेकिन पूजा रूम केधर कही ओकरा आस पास भी नहि
अच्छा मतलब अङ्गनामे बनाए लियअ कतहु बनायल यअ सभचीजके हँ अ ओते अहाँ ओते अहाँ बना
नहि नहि नहि हँ
ओ अच्छा अच्छा अचछा अच्छा ओ आओर सब
आओर सब ठीक छै कल सब कल्हे तऽ एलियै हमसब गाँव से
कोन ची
हमस अह पूजा पाठ करके कल ही गाँंव से एलियै ने
हूंम्म अच्छा अच्छा अच्छा कल्हिये एलियै यऽ
हँ
ओ अच्छा अच्छा अच्छा कोन ट्रेन से एलियै रहे कै बजे चलियै रहे गाँंव सँ से
गाँंव से चललियै हम सब वही साढ़े एगारह बजे चललियै बारह बीस मे ट्रेन खुललै ने
टाइमिग थोड़ा सा आगे भाग गेले ट्रेन बहुत जा रुकले ने।
हूँ, हूँ, हूँ।
तऽ हमस वहि चार साढ़े चारि बज पहुँचतियै लेकिन घर पहुँचते पहुँचते के छुओ बज बै
हू।
कल धूपो बहुत रहे ट्रेनमें भीड़ तऽ उतना नहि रहे लेकिन हँ, गर्मीके कारण बहु ज। शाम भागल पहुँचत पहुँचत। बहु ज्यादा।
अच्छा, अच्छा, अच्छा ओ हँ, अभी गर्मी, गर्मी तऽ पूरा छेबे ने ककरे। गर्मी तऽ पूरा छै, अभी तऽ ओ ओ तऽ परेशानी छेबे कर सभसे बड़ा बात छै, कि बारिश नहि भए रहल य। अखन देशमे एखन बारिश। के समस्या छै, भइए नहि रहल छै, बारिश।
हू, बारिशमे भार। मेघ लगाबै छै, रोज लेकिन बारिश नहि होइ छै।
हू, खाली अपन अपन अथीमे। सुपौल जिला खाली एकटा एहन छै, जाहिमे एखन तक जाते बारिश होना चाही। ओ अनुपातमे कनिटा बेसी भेलैए नहि तऽ पूरा बिहार। मे सभ जगह जतेक बारिशके अनुपात होइ छै। वैशक सभ जगह।
हँ।
बारिशके समस्या छै, दिक्कत छै, बारिशके लए कऽ। हू। आ वाहे कारण छै अहाँकेँ गर्मी गर्मियो जमके पड़ि रहल छै।
हू, कर।
बहुत परेशानके बजे चलियै रहै ओत ट्रेन क्य बजे पकड़लियै रहै?
से हमसँ निकललियै घरसे एगारह बजे और एलियै तऽ पाँच दस मिनट बाद स्टेशन पर आ गेले गाड़ी। ओहि खुुले रहै गाड़ी पन्द्रहा मिनट बाद। बारह बारह सवा बारह तकमे ट्रेन खुल ह
ओ, अच्छा।
हँ, घर पहुँचते पहुँचते छओ बजि गेलै। ट्रेन सभ लेट भए गेलै ह। बहुत, हँ बहुत समय लगै ह। म तऽ टाइमिंग छै, वही चार साढ़े चार तक पहुँचेके।
अच्छा, समय छै, सारी साढ़े चारि बजे तक पहुँचल अहाँकेँ उएह। छओ बजे तक ने ब एतेक लेट भए गेल।
बहुत लेट।
ओ बहुत लेट पहुँचा यल। तब तऽ ई तऽ ह चलू। ठीके छै, तब और सभ बढ़िया छै।
हँ ठीक छै, ठीक ठीक छै, ठीक छै राखू।